हेलो की हाल चाल
ठीक
हेलो आवाज जाइया हमरो ठीक छै आवाज
हँ अबैछै हँ होईय
ओ किया की हाल चाल
ठीक छै काल्हि परीक्षा केहन भेल
बढ़िया गेल परीक्षा दस पेज लिखलियै दस अस्सी नम्बर के बीस नम्बरके प्रैक्टिकल भऽ गेलै तऽ बीस पेज लिखलियै दस दस दस पेजो ओना तो भऽ गेलै दस ओर आइयो एहि परीक्षा बार की
कते पढ़ि कऽ गेल रहू
पढ़ने तऽ किछो नहि छलोऊ हें ओनाहे जा के किछु से किछु लिख देलियै
अपने मोने
हँ ओहिमे तऽ हम एक्सपर्ट छीहे
एखन अहाँ जे एखन अहाँ हमरा हँ या नै में जवाब देब जे केओ सुनो रहल अइ
नहि
हँ कतऽ छी
घरमे
हँ सीटो क तैयारी भऽ गेलै
हँ ओकर तऽ ओहि मतलब ठीक छै तैयारी कियकि शिक्षासँ छै ने सम्बन्छित तऽ ओकर ठीक अछि हमर नामो अवश्य छै तऽ उएह तऽ ओकर ठीक अइ फेर वहाँ अगलाके नहि होइतेँ अछि नहियो अछि
केना तैयारी केलियै कनि बतैयऔ
उएह मेटा स पूछि के व्हाट्सएप पर मेटा होइ छै ने जतेक पीबाय क्यू जे हो छै उहे पीबए क्यू के उहे मेटा सभ पुछियै आओर भऽ गेलै ओ
अहाँ हमरासँ एना बात करू जे लागै जे की कहै छै से अपन कोनो दोस्तसभक करै छै जेकर एग्जाम छलैया
अच्छा आहाँ केना तैयारी केलियै
हम तऽ पूरा पीवाइ क्यू कऽ लेलियै
ओ तऽ ओहि लऽ नोट्स तोट्स नहि ने आहाँ खरीदलहुं कि किनने छलहुँ हे
नहि किन्ने छलो हँ नहि किन्ने रहोउ
हँ हमहु नहि किनने छलहुँ हैं निरर्थक छै ओ गेस पेपर किननाई आब जखन एखन चैटजीपीटी सबकेँ देखैय लागल छह आब जखन अखन झटपट के जमाना छै चैट जीपीटी के तऽ फेर ओकर कोन काज
जखन ए आइ छै इहे तऽ नोट्स के की काज
हँ तहेन की तऽ ओहूमे एग्जामसँ कि दू दिन पहिने पढ़ि लिय आरामसँ भऽ जायत ओहि ल बेसी माथा प कोन पाबैय ल छनि कि आइ के हँ आइ के त पैढि लेलोऊ पैढि लेलोऊ आइके
अच्छा कनि हमरो बता देब
ठीक छै आब एखन हम अहाँकेँ की बतायब
हमरा तऽ किछु तैयारी नहि अछि हमरा तऽ किछु तैयारी नहि अछि
ओहि ला नहि छै कोनो अपने सोचैत सोचैत किछु लिख देबै तीन घंटा के रहै छै ने एकसँ चारि चारि घंटा के रहैत छै अपने भैए जायत जे सब हँ वैह एक सए दू दू सए तीन तीन सए चारि हो कह छैय कियाक नाम छियै
देख लेलियै अहाँके मैथ हमरा पता चलि गेल अहाँके मैथ केहन अछि अहाँ आर्ट्स के बच्चा छी
तहन तेँ हम छियै आर्ट्स के बच्चा तऽ वहै भए जाइत देखबै
छी
हमर पेडागाॅजी संस्कृत अछि ओकर बिलकुल फुले तैयारी नहि अछि लेकिन ओहि जेँ एक दिनमे अगर याद भऽ जाइत अहाँके की पेडागाॅजी अछि
हमरो वैह अछि
संस्कृते अछि
हु
तँ आहाँक घर सँ तैयारी भ गेल पेडागाॅजीके
हँ पेडोगाॅजी के तैयारी अछि छै एकटा संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल छै ओहि पर प्रिय प्रिय पियसर्ग कहु ताहि सँ
नहि हम तऽ उएह साइन रहेबै करबै किएकि ओहिमे बेसी अथी नहि छै उएह छै जे मने संस्कृते के किया भयानक लागै छै की कमी छै सुधार के लेल की सब कयल जाय त लड़मे बेसी मथा पची नहि छै हँ त माथा पर चिन्ह छै आ शईन रेब दू दिन बिच मे छुटी हटतेै तऽ उएहमे मने कऽ लेबै हमे काल्हि अदोद न आन्सर द दै छियै सरल सब्द में दै छियै वाट्सऐप पर जे मेटा होइयए हम त सवा बारहे बजे चलि गेलियै बारह सवा बारह बजे
ह हँ
आइयो उए बारस सब में बारह बजे जेबै
ह असगरे
हँ आब अकेले जाइ छी
आ
काल्हि खिन बहीन साथ गेल छल आइ फेर अकेले जेबै
अच्छा आब त बुझे गेलियै हाँ
ओ अहाँके कॉलेज मे कते मने फॉर्म के पैसा लागल
लागल छलै द दस हजार
अच्छा हमर हो ओतबे हे लागल छलैय अहाँके कि कहलिय फाइन के मने पैसा लेल गेल की नहि
नहि अखन लेल गेलै ये
हमरो मे नहि लेल गेलैए बादमे लेतै त जरूरे छोड़तै थोड़े
हूं सही कहलौ
ओ तऽ चाला की छै
सही बात
हँ त लेते त जरूरे पाइ
एखन और क दिन परीक्षा छै पाँच दिन छै ने
ह अगिला सोम तक
हूँ
आ फेर ओ करी की कहै छै ओ जे होइ छै इ पी सी नेशनल प्रोफेश ई कैपेसिटी ओकर जहिया मने होइ कौशल अथि ई सब बला ओ तऽ कहल अपने महाविद ख्या लेखेमे हेतै हँ ओ एक दिन मे होइ छै कि दू दिन मे होइ छै
नहि ओ तऽ एके दिन मे भऽ जाइ छै
अच्छा तऽ मने आब एक दिन आओर तहन मने महाविद्यालय मे परीक्षा रहतै सएह ने
हँ
अच्छा प्रैक्टिकलो के उएह टाइम मे लागैएा पैसा जमा अहुँ के कही बाह विद्यालय टिकल के पाइ लेल जाइया
नै लेल गेलै
आ हमरा सभके तऽ लेल जेतै त की पता उएह दिन ने की पता लेल जाय आब ओ जहिया ओकर डेट आबै
भऽ सकैत छै
ओकर डेट मने इह सब मने इएह अथय मे भऽ जाय छै आ कि फेर बाद मे हे मने बहुत दिन के बाद आ की एग्जामे के दू तीन दिन क एज लगलेहे बने छै तनी ठीके छै अच्छा मने बीस तारीख के अपन सब्जेक्ट सब खतम होयत मने अपन कोर्स सब बला आ ओ जहिया हइ फेर अगस्त से त फेर नया सेशनो शुरू हेतै
हँ फेर सेकेण्ड पार्ट के भऽ जैत
हं तेमे ओर कॉलेज महाविद्यालय में भर्ती चोल होइ छै कि ने
ओ ओ त हम सबके न हमर सबके कॉलेज में कैंटीन से खुजले यै
अच्छा ब स त सबझ तऽ खथन
पाइ ख देती त अहाँ
हं हं पाइ के की छै
पाइ कतऽ फड़ै छै गाछ में
कहेगी त गाछ में स तोइड़ क आन लीय हमरा घर लीग साफे छै पै हँ
एने नय आयल
ह ब एकदम जरूर लेने बढ़िया हइ कन्टीन फल अपने महाविद्यालय में
बहुत नीक कैन्टीन छैय
अच्छा हम तऽ रोजाना जाइ छलियै रेगुलर विद्यार्थी छलियै यै
देखियौ एकटा चीज हम करे ल सोचलौ
हँ
जे आदमी के पास अगर पैसा नै रहै छै तऽ लोकगके जरूरत रहै छै पैसा रहै छै हम सोचलहुँ जे आहाँ संगे से पाय खा नहि त कनि जेतौ कतो से आ म कि नै भेटत
कोनो बात नै छै
से हम सो
ह नै ल कोनो बात नहि छै हँ
अहा संगे कॉलेज हम गेल रहौ लेकिन ओहि टाइम मे पााय नहि रहे एखन छले त एक संग्गे जााके खैत में तऽ से नहि भेल
हँ
इ चीज के हमरा अफसोस है
अरे एहि में अफसोस के की बात छै घरकिना गेलैय
हँ आहाँके हँ हमर भऽ गेलै
म च
कखन हेतै त
अच्छा
ओहा के तीसरी में करबै सर्दी छै काम हो लागै छै कहिलसँ
ओ पानि में भीजलहुँ
अ अँ बोलैऐ
भेलेयै य अगन मने
ओ हमरा देश मल्टीपुल्टीपुल पानि मिलैया आउ अहाँके काल्हिके तैयारी अय काल्हि के तैयार काल्हिके तैयारी अइ
नहि ओते
तऽ अब कखन करबै तैयारी
ऐबई आइ परीक्षा दऽ कऽ ताहिके बाद
अच्छा हमरा तऽ एकदम सरिया कऽ तैयारी य
ठीके छै कनि हेल्पो कऽ देब
हँ हँ तऽ अहाँ कोनो हमरा बगल मे थोड़े बैसाब
सेहो बात छै चीट कनि नेेने आयब
ह नहि चिटिंग इटिंग ल जाइ छी
ओ कोनो बात नहि हम किछो लिख देबै
हँ अहाँ तऽ ई सबमे छियै है महालक्ष्मी
तनकी
हँ
तहन आ अहु नहा सुना लिअ औरो सब ठीके ठाक बड़का काज एकटा भऽ गेल
एकदम महा बड़का जे परीक्षा भऽ गेल से
हूँ हू
बड़ी दिनसँ मने छलए जे कहिया ई हेतै कहिया हेतै लेकिन भऽ गेल इीमे फेर भऽ जाइ ्जाम नहि भेले आब ओकरो हो तैयारी करू लेकिन हम बिच एना पढ़ने छलहुं हे अपन सब्जेक्ट अपन पढ़े छलों है इ जेना इंजीनियरिंग पढ़लहुं हें
मैथ सब पढ़ै
ओ डब्लू एस पढ़लो ह ओ डब्लू एस बुझलियै की नहि बुझलियै
हँ हँ बुझलियै इंग्लिश मे अंग्रेजीमे अनेक शब्दो के एक शब्द
हँ हमरा भेल कोन ठीक नहि बुझने हे
अहींटा पढ़ल लिखल हम तऽ मूर्ख
जइन कीटौ
चलू आर सब ठीक
हँ ठीक
अच्छा कोनो नहि आब एगारह मिनट भैये गेल छै
अच्छा
हँ हँ आ फोन कटे जायत तखन
खेनाइ पिनाइ सब की बनलैए या अच्छा सब दिन कटहरे चलै छै
तहन की एखन सीजन छै
अच्छा
कि करबै तऽ
हूँ
चलू आओर सब आओर सब ठीके ठाक छै आइ कनि तैयारी कऽ कऽ आउ बढ़िआँसँ
ठीक छै अहूँके तैयारी करबा देब
बिलकुल
ह अपने तैयारी कऽ लेब बेट सब पुछबै भऽ जायत
सीटेड बढ़ने छी ने
हँ ओ तऽ हम बढ़ने छी अहां बढ़ने छी
हूँ हमू भरने छी
त ई पहिल बेर अहाँके सीट हेते कि दोसर बेर
देने छियै दस बेर दस बेर पास नहि भेलै
बापी वेर